हेलो
हेलो की हाल जेे खाना पीना भेलै
हँ भबलै
इसभ खयलहुँ हन
दालि भात भुजिया
दल भात भुल
ह
मतलब अपन मैथिल मे एगो बात अहाँके बुझल ये ई सब खाना जे छै रुद का खाना ह थड़े फेैल भाद बुझिया देखियौ अपना मैथिल मे रोद का खाना जे है नहि नहि मुर्गा नहि रोटी भुजिया दूध
आ हम हम एगो बात बोलू हम एगो बात बोलू हम रोटी खाय लए भऽ गेल एक महीना एक महीनासँ हम रोटी नहि खेलियै हमरा नहि अच्छा लगैए हम डेली चावले खा लै छी
ताहि दुआरे तऽ पेट फुका जँकाँ फुलि रहल यए से नहि देखैत छियै खा लैत छियै जी चटकोर लगैए ने जी ज यौ ने ह जी कोना चीजके कनि कन्ट्रोलमे राखू अगर भरि जीवन बचल यऽ
ओ
हँ तेहने बौनी जकाँ एक तऽ बौनी भऽ जायब आ तेहने पेट अलगि जायत जाहि साल कार्टून जकाँ लागब
ह
तऽ कनि हे मनेज कऽ क चलू मानस कर पड़तऽ
हू
ओना तऽ जन हमरारा सग गान रहना शुरू करब ने तऽम नहि तमा करा देब चारि बजे बोे गरदन पकड़ कऽ उठायब आ एक्सरसाइज करायब आ हमहूँ करब अहूँके करायब देखियौ सभसँ मेनखन देख बॉडीके सभसँ मेन एखन की छै नहि पेट नहि निकलबाक चाही आओर किछो निकलय नहि निकलय मोट छै पातर छै ओहिसभमे मायने नहि रखैत छै लेकिन ई सारा पेट नहि निकलबाक चाही क्योकि सबसँ बड़ा पोइजनके घड़ी इएह छै सबसँ बड़ा बीमारीके घड़ी पेटे होइ छै ई जहने निकलल अरे कैसे अहाँ सााँस ले छियै गर्दा धूल गन्ध अ खाना पीना सरना गलना सब चीज इह पेटे मे होइ छै ने ई पाचल क्रिया मे होइ छै ने सब पेट मे अगर ई पूरा बॉडी फिट यऽ अगर ई कनबो गड़बड़ भऽ गेल आ ई अगर निकलनाइ शुरू भेल तऽ पेटेसँ जार बीमारी होइ छै बी पी ब्लड शुगर फलना चिलला डिश तार सब चीज पेटेसँ शुरू होइ छै ई अहाँके पेट अगर फिटि यऽ ने तऽ सभकिछु फिट य त दुआरे हम जे हमूँ पेट अन्दर करे के लेल योगा कऽ रहल छी त चार दस करै छी लेकिन अकेले हेबे नहि करै छी
कए आदी दूगो आदमी चाही
के लेल एक आदमी चाही ने जे पैर पर वेट मतलब वेट दय के जेना गमे एक केने छलियै ने जे पैर के चाप के रखे छ हम उठे छलियै दुनू हाथ पाछू क के तऽ ओना अगर कम से कम बीसो तीस बेर पर डे के कऽ देेबे ने एक सप्ताह दस दिन एक महीना के अन्दर मे ऑटोमटिक पेट अन्दर घुसि जेते आ ओनाहिते अहु करबै ने तऽ जेतै ओ ती सामने वाला पेट घुसे छै ने एकज और दगो तीनगो एक्सरसाइज एहन छै ने जेना पेटके भाया साइड दहना साइड कनि लटकि जाइ छै ने गुद्दा जकाँ ह लटक कह छै ओहो अन्दर जाइ छै ओहो अन्दर चलि जायत ह कौरव ने बेटा िन ब तहन देखैयोमे लिक खाइयोमे लिक पियैयोमे लिक सुतैयोमे लिक हर चीजमे नीक लागत
ठीक छै
काल्हिके परसू देखलियै ने दू गो लेडीज छलै अरिसाला ओनाहिते एकदम चारि साढ़े चारि फुट के आ सी अजी व ओकर टैचू छलै ने मत त पूछ किछ चलैत छलै तऽ स दुनू हाथ एगो दायाँ छलै एगो पूवमे फेकाइत छलै एगो पश्चछिम फेकइत छलै दुनू हाथ मतलब हाथो ठीकसँ ओकरा नहि फेकइत छलै आ पएर हाथके तऽ बाते छोड़ि दियौ आ बॉडीके तऽ बाते छोड़ि दियौ अजीब बेंग जकाँ लगैत छलै
अच्छा ठीक छै हमब आर आबै
नहि नहि तऽ अहाँ सबके उमर कोनो खास नहि भेले बौआ अहाँ सबके उमर कोनो खास अखन नहि भेलियै अखन अखन जुमा्म जुमा्म अहके पाँच महीना शादी के भेल हे नहि बाल के निशान नहि बच्चा के निशान नहि कोनो चीज ढंग के निशान अखनी जेहन स्थिति हो जायत तन तऽ गबड़ा जायत ने बेटा
ह
तऽ ओहिके लेल तऽ मैनेज करय पड़त ने कनि परिश्रम तऽ करय पड़तै ने खाय पियै लेल हम अहाँके मना नहि करब अहाँके जे मोन यए खाउ चिकेन मटन मछली जे खायब से खाउ लेकिन हँ सुबहके की छै ने सुबहकेाँ दससँ पन्द्रह मिनट बीस मिनट खाली हमरा अाँ मोन मुताबिक एक्सरसाइज कऽ लिअ बस बात कदम छै ओहि मे अहके सब मेंटेन भ जायत
ह
की नहि हेतै ह हेलो ही भेलेलकत छी वाट्सप पी मैसेज कर छी
ह
आँ
नहिी
नहि हमरा तऽ लगि रहल यै
हनक
वाट्सअप पर न छिय
हँ
तऽ बात किएक नहि करै छियै
आ
आवाज किया करैै कतय छीिय अये
ब
आँ
एदो उ
रूम मे कतै मोबाइल कत यहाँके मँह लग यो राखलियै नीच अहाँ ओ कथी
नूप
आँ
नजत करै
ब्लूटूपे छी तऽ बलूटूथ पर के कहलक जाइल
कए
आवाज नहि आयब रहल
अच्छा ठीक छैय
अर बाजू। नहि नहि अहाँकेँ ब्लूटूथप के कहलक ए?
आँ
अहाँके के कहलब उम्हर डाइवर्ट होय ल दिमागके।
हमरा अथी
हां
मुँह मे फेस पैक एगो लगबा छैय।
तखन हम मुँहमे फेसपैग लगा रहल छी?
हँ
ठीक छैय लगाउ राखु आह्नान।
लगा लेलियए
नहि नहि लगाव राखू राखू जाउ।
नहि लगा लेलीयई।
लगा लेलियै एगो काज करै छीयै ने तऽ एगो काज क्लियर कयल करू पहिले एगो काज खतम कयल करू।
ठीक छैय गुस्सा नहि करू।
गुस्सा नहि करू किए?
करै छी।
ह हँ त बचपना जकाँ बच्चा जकाँ एकदम बात केम्हरो केलहु ध्यान केम्हरो य क किछ रहल छी। छी ओय स हमरा मतलब नहि छैय, आँहां कम उमरमें जेकर शादी भेलय हां ने उ अपन शादीके जिम्मेदारी बुझ
तऽ अहाँ जाउ ओकरेसँ तेल मारू ह तेल लगाब हम राखय छी हमरा नहि मतलब या।
आँहांक हमरा से मतलब नहि यऽ? तऽ केकराासँ मतलब य?
अहाँ जाउ जे अहाँके लगैय ने जे हमरा उमर मे जादा तेज छैय त ओकरे पास रहु हमरा पास नहि रहु, हँ त हम जाले एहीना रहब ताले अहाँ रहु एहिनाही। समझाते समझाते अपन सर फोरि लेब तबो हमरा
नहि ई त गलत बात या न नई बुद्धि आँहाँके नैहर मे भ्रष्ट भेल य। कोनो बात नहि हमरा लग रहब ने नहि नहि ओ सीरियस तऽ अहाँ भऽ जेबै अहाँ ओ सीरियस भऽ जेबै ज हमरा लग रहय लगबै ने
हँ तऽ फिर अहाँ अखन डाायलॉग नहि मानू कियकि कते जहर डाायलॉग लगताै
डायलॉग जहर नहि लगे छै डायलॉग हम हकीकत मारि रहल छीै अहाँके आ रियलिटी बता रहल छीयै केतना ककरो घरके बहू भेलियै ककरो कनिआ भेलियै ककरो अहाँ घरके वंश बढ़ेबै ककरो घरके अहाँ इज्जत भेलियै ककरो अहाँ मान मर्यादा भेल छियै एहन तरह के शोभाके नहि दिय बात ठीक अ हम दस गो ल के सामनेख छियै बात दोसरा बात जे इ साम होइ छै जे हो छै कनआ तना बच्चा जसन रहै सोच सन रहै तऽ हमरा तऽ पसन्द यऽ ने आ टुनमुनिया छी तेल लेके कोन बात छ अहाँ ज अहाँ जे त हमरा कहै छै तेल दिअ तेलमे कोन तेल लेब सड
सरसू ली ह मथामे
नहि नहि कहू ने तऽ संडा क तेल लका खा आलल
दिमाग ठीक रहत
नहि नहि दिमाग त अहहुँके ठीक भऽ जायत साडाके तेल लऽ कऽ जहन रखबै तऽ ओहिसँ की होइ छै ने जे पूरा बॉडी पेन खतम भऽ जाइ छै एकदम ओहिमे चुस्ती फूर्ती आबि जाइ छै पूरा बॉडीमे
अच्छा
ठीक छै
हू
समझ आयल किछो अहाँकेँ की आयल समझ चलुड़ा खु आउ जल्दी जल्दी